हलोअ हलोअ
हलोअ
राधा स्वामी मांसी कैसे है आप?
मै ठीक हूं आप कैसी हो?
मांसी सिंधी में ॻाल्हायो सिंधी सिंधी।
कहिड़ो हाल लीना बेटा?
मां ठीकु आहिया मासी, तव्हां ठीकु आहियो?
बढ़िया शुक्र साईंअ जो, तूं ॿुधाए?
बाए वाधाई हुजनव तव्हांजो बि फाइनली चालू थी वियो।
बसि वाधाईयूं तव्हांखे पंहिंजयूं हुजे तव्हांजो बि चालू थी वियो थव।
हा हा घटि में घटि हिन बहाने सभु ॼणा ॻाल्हाईंदासीं न।
हा बढ़िया न मज़ो ईंदो ॻाल्हाइण पाण में।
हा, हिकिड़ो मौको मिलियो आहे न सभिनि खे।
सही ॻाल्हि आहे, हा, सिंधी आहियूं त हिकु ॿिए खे ॼाणूं न कीअं
हा, न त अॼकल्ह वक्त त कहिं वट कोन तव।
त वक़्तु कढण वक़्तु कढणो पवंदो न पंहिंजनि सां मिलण लाइ त। ॿार वगेर सभ मजे में? बढ़िया तव्हांजा ॿार सब मज़े में?
सब शुक्र। हाणे मूंखे ॿुधायो कि हिनमें अॼु जीअं ग्यारस आहे मूंखे कंहिं ॿुधायो
हा,
त ग्यारस में छा करणु घुरिजे? छा कुछ वारबो आहे छा?
भले भई तव्हां चवंदा आहिन न्याणी खे ॾियो जेको तव्हांखे फल वग़ैरह ॾियणो हुजेव। भई ग्यारस में चांवर न खाइ जो।
अच्छा।
हा बाक़ी आए त मेन न्याणी खे ॾियो, जेको हुजे तव्हांखां पुॼेव भले ॾियो न त हथ जोड़े छॾयो भॻवान त आ
हा अच्छा मूं बि मूंखे बि ऐ हू चवंदी आ मुंहिंजी निराण आहे न हू मूखे ईअं ई चवंदी आहे की कुछ बि को भाभी पर हिते ग्यारस वारे ॾींहं जो आहे न चांवर घटि खाइजो।
चांवर चवनता खाइन खाइजनि ही न बिल्कुलु।
हा हा ही बि ॻाल्हि सही आहे।
खां पुॼे त न्याणी खे ॾियो, नथो पुॼे गांइ खे ॾियो, पर ॾियो ज़रूरु ग्यारस ॾींह। चवंदा आहिनि, मां ॿुधो आहे।
हा हा उहो इ न तॾहिं मूं सोचियो कि तव्हां ॼाण रखंदा हूंदा हिन जी। मूं तॾहिं तव्हांखे फोन कयो कि मूंखे ॿुधायो जेको थी सघंदो त मां बि कंदसि हूंअ।
हा, घणनि माण्हुनि कल्ह गियारसि कई घणा माण्हू अॼु पिया कनि गियारसि।
न कल्ह न मूंखे ॿुधायईं कि जेकी संझा हूंदी आ न उन वक़्तु खां लॻी आहे। पर उदय तिथि अॼु अथव।
अलाए हिते त घणनि ई माण्हून चयो मुंहिंजे भेण रखो न त बब्बन उअ महिने जो सॼे साल जी ग्यारस, उन कल रखी हुई।
अच्छा, असांजो हिते हिकु सुञाणप वारो आहे हू वेंदा आहिनि वृन्ंदावन त उन जे हिसाब सां रखंदा आहिनि। त हुननि ॿुधायो की संझा जो लॻी वई आहे पर रखंदा व्रत रखंदासीं अॼु। चांवर न खाईंदासीं अॼु, ऐं बाक़ी ॾे वठि जेकी दान वान थींदो आहे, हू चईं की अॼु कंदासीं।
हा त मुंहिंजे भेणिये रखयो न हुन कल्ह रखी कल्ह फ़ोन ते पुछम कॾहिं आ बबन ॻ्यारस? चए पियो कल्ह अॼु दीदी रखी आए, कल्ह रखी तईं हिन।
अच्छा।
हा।
सही आहे, ॾिसु ॾींहं वार त अॼुकल्ह हर त्योहार
ॿ -ॿ थी विया हिनि, सभु ॾिण वार ॿ -ॿ थी विया हिनि को ॾींहुं अहिड़ो कोन्हे कि ॿ- ॿ न हुजनि।
हा पो सम्झ में ई नथो अचे की कंहिंखे मञिंजे कंहिंखे न
सही ॻाल्हि आहे।
पर ठीक आहे, भई ॾिसु
मालिक खे यादि करण जा ॾींहं सभु बराबरि कें महिल बि कयो।
केहिंमल बि कयो, सही ॻाल्ह आ सही ॻाल्ह आ बिल्कुलु सही ॻाल्ह मम्मी पापा त ॿार सभु मज़े में बेटा?
बसि मासी तहां ॿुधायो, लक्ष्य हुन ठातईं हू कोई विडियो वग़ैरह ठातईं हुन कॉम्पिटीशन जे लाए की न वान्या?
वान्या शायद मुखे लॻे तो मोकिलियो बि थंईं
बढ़िया कयो थईं।
हा बाक़ी गुडडू अ
भॼन वॼन ॻाए करे मोकिलियो तारीख़ अॻियां वधी वई थव।
कॾी, अच्छा
हा हुंअ ॾहीं तारीख़, कल्ह आख़िरी तारीख़ हुई न
हा
हाणें वीह तारीख़ थी वई।
पोइ ॾिसां, ॾिसां पो मां बि कोशिशि कयां ॿारनि सां गॾु।
हा ॿियो न त छा, फोर्म भरे रखो ॾिसो कुछु न थींदो घटि में घटि तव्हांखे ॻाइण में ई तव्हां भाॻ वरितो इन्हमें ई तव्हांखे ॾाढी ख़ुशी महिसुस थींदव की मूं बि कुछु कयो।
कयो सही ॻाल्हि आ, उमिरि जे हिसाब सां लॻे थो हाणें करणु खपनि।
करणु घुरिजे, भई ॾिसो पहिरीं वक़्तु न हूंदो होओ ॾाढी लाइफ बिज़ी हुंदी हुई, हाणे त मालिक जो शुक्रु आहे। त पांण खे विंदरांइण जे लाए, मां त चवंदसि ज़रूरु हिस्सो वठो तव्हांखे बि वणंदव ॾाढो।
त ॾिसां मां अॼु शाम ताईं कयां ती कोशिशि कंद हा -हा कंदसि कुछ अ हा कहिड़ो बि भॼन ॻाए सॻू था न झूलेलाल वग़ैरह जो बि या
सिंधी में हुजे, कोई बि भॼन हुजे भले झूलेलाल जा हुजनि, माता जा हुजनि, कंवरराम जा हुजनि
अच्छा- अच्छा -अच्छा, चॻो थियो ॿुधाए छॾियव पो कोशिशि कंदसि मां बि
मां बि पंहिंजी मम्मी खां ज़ोराए ती करायो आहे।
मम्मी कयो थईं?
हा- हा बिल्कुलु।
अच्छा, विझी छॾय मम्मी जो हिन में?
हा विझी छॾियो, भई ॾिसु खटे न खटे हू पो जी ॻाल्हि आहे।
अरे पंहिंजो मनु विंदरियो वेंदो आहे, ॿियो कुछु कोन्हे न बि खटे त कोई ॻाल्हि ना हे
हा उह बि ईअं ई चए ती न, की मालिक जी दया सां पेसनि जी कोन्ह आहे हू ठरियो वई हर हिक माण्हुनि सां ॻाल्हाइण लाए मिले पियो हुन गानो ॻायंईं। टे चक्कर त हुनो प्रैक्टिस कयईं, गानो यादि कयईं, त घटि में घटि मन त लॻो पियो हो असां।
मन लॻो, विंद्री ॿेठी आहे। सही ॻाल्हि आहे। माण्हुनि खे हिन उमर में खपे ई विंदर पाण खे, हां,
सही था चओ।
हां, अच केॾीं घुमी वञ, अची करे घर बेटा।
ज़रूर मासी, तव्हां ॼाणो था न। ऑफ़िस जा कम आहिन। अध डींहं खां मथे त हुन में ई निकिरी वेंदो आहे।
अरे, हिक डींहं खणी साइड में रखी छडियो ऑफिस जो कम अची वञो।
उहो जेको साइन में रखे छॾींदी आहियां न। ज़रूरु ईंदसि तव्हां अचो कंहिं महिल।
ॾिसां ॿारनि खे चहा वठी अचन।
हां, ॿियो छा? भ मां त हूंदस न घटि मे घटि घर जा ॿ चार कम निपटाए वठंदस। हिते सभ हली वेंदा आहिन। खाली पुठियां मां ई बचंदी आहियां। हीअ पंहिंजी दुकान ते, नंढो पुटु पंहिंजे ऑफिस में। पोइ सॼो ॾिसणो मूंखे ई थो पए। ॿियो केर आहे कोन पुठियां।
अकेलो माण्हू सही ॻाल्हि आहे।
त पोइ, हिन करे ॾुख्याई थींदे की पाणी जी मोटर हलाए। रात जी रोटी सोच। त हिन करे, भले केर अचे त मूंखे लॻंदो आहे। ॿ मिंट पंहिंजे कमरे हिते रधिणे में अची, पंहिंजो रधणे जो बि कम निपटाए वठंदस।
डिसां पोइ, मां ई थी अचां केडी घुमण तुंहिंजे घर।
ज़रूर-ज़रूर, ज़रूर अचो। हाणे सभ खां पहिरि तव्हां ॿुधायो कहिड़ो भजन चूस कंदा तव्हां?
जेको तूं ॿुधाईं, मूंखे त थोरो घटि सम्झ मेंचे नॉलेज आहे। तूं ॿुधाए त मां उहो ई कयां।
बढ़िया त न, त मां तव्हांखे कोई बि हिक तर्ज़ु नथ डाढो सारा अथव। तव्हांखे खपे मासी तव्हां लाॾा था ॻाए सघो। तव्हांखे खपे कोई प्रार्थना था ॻाए सघो।
अच्छ!
जीअं जी तव्हांजी दिल हुजे, तव्हां उहा ॻाए था सघो।
ॾिसां कोशिशि कयां थी। कढां मोबाइल मां।
बिल्कुल कराइणु घुरिजे, हां, मां जेको- जेको कम पंहिंजी मम्मी खां कराई न। तव्हांखां बि जोड़ाए थी कराईंदा।
कराए कराए भया टाइम थो पास थिए।
हां, तव्हां बि कयो।
कंदस-कंदस न-न, बढ़िया आहे न। मूंखे को त के रस्तो त ॿुधायो।
न-न छो न? मां त सदाई ई कोशिशि कंदी आहियां। माता लाइ कॾहिं हू को हुन गुडू खे मोकिलियो, की तूं हुनजी प्रैक्टिस कर।
र उई न, हर शइ जो मासी कुझु बि कर। तं वक़्तु थींदो अथव।
वक़्त वक़्त-वक़्त।
जॾहिं जंहिंजो वक़्त थींदो। हाणे ॾिसो सभिन जो थियो आहे। हिनन्हनि जो ऐं तव्हांजो हेतिरी देर सां थियो आहे।
त बल्लू ज कडहिं थियो हुने ड थी वियस?
न-न, रात थियो आहे।
अच्छा!
राति पोइ मूंखे लॻो त न हिननि जो थियो आहे, छोकी मूं तहांजो ऐं हिननि जो गॾु ई गुरिायो हो।
अच्छा।
ही शर्मला इन न ॻाल्हाइण जी घटि कंदा इन, स्नानु ऊपर वेठे कनि।
त ॻाल्हायईं कंहिंसां बलूअ।
न अञा पहिरियों कॉल त, वेठी राति जो ॿारें लॻे त चालू थियो हे।
अच्छा, चयसि मां दुकान वञु मां ॻाल्हाईंदीसांसि पो।
ही पहिरियों कॉल तां सां तव, प
अच्छा, इ छा बललूजोईयो। हलो। हलो। हलो। हलो।